की हालचाल, की हालचाल तुलसी।
कही ठीक छैंय।
हेलो हाँ ठीक छी तू ठीक छा ने, की सब करै छीये।
कहाँ किछ करै छिये, अखने कहली सुत के, अखने सुत के उठलौं हैं तऽ कहलिये कनि बरसा से बात कऽ लियो।
हमहुँ सुत केऽ उठबे केलियै तऽ गेलिया कनी चाय बनाबै, आय मंगल छलियै ने कहने छलियै, चाय बनेलौ हय। चाय पी के ची पीबै लय गेलियै ताबे तोरे फोन एलौ आ तऽ फेर कहलियै उठा के कनि बात
हाँ ताय दुआरे हम कहले कनि बात काय बात कऽ के हाल समाचा हाँ जुड़बे क्या ने जुड़बे बैसल
हम बात केलियै देखलियै इ तऽ मतलब इ सब जे करै छै थिन, मतलब मिथिला से एता से मधुबनी से तऽ हम पुछलियै जे मतलब जे केना की होय छै, तऽ कहलकै तीन रंग के होय छै बुझलही एकटा पेपर पर होय छै, एकटा कपड़ा पर होय छै
एगो होय छै ओय पर
तऽ कहलकै शुरुआत मे अहाँ सब पेपर पर करू।
हॅं तऽ पेपरे पर करबी शुरुआतमे तखन ने सिखबीही श्री शुरू शुरू म।
तऽ हम कहलियै शुरुआतमे तऽ कहलखिन जे शुरुआत मे सबसे बेसी मतलब माछ के मिथिला मे ते माछ शुभ छै ने बियाह
हाँ हम हाँ बियाह मे ते शुभ होय छै, दुरागमनों होय छै तऽ हैया कटैल जाय छै मा माछ। आ बियाहो मे कते वि विध सब होय छै गै अपना सबके तैमे
दुरागमन राइत मे ते कटैले जाय छै ने से बात छै, ब्राह्मण सबके खास क बड होय छै, देखिही दुरागमने कऽ कऽ कनिया जाय छै। तऽ ओही दिन माछ कटाएल जाय छै, हरैद फोड़ाएल जाय छै, ने होय छै।
बाद जा कय म ओ सब होइ छै, तेल चेंगेरा पर पैर द के चलै छै, से सब
हां, आ ओते-
बियाहो मे कते होइ छै बिध, चाहे आममौह आममौह बियाह होइ छै।
कोइशीश चंगेरा पर जे पएर द क चढतै त ओहिमे तु गौर करिया अरबा चाउरके पीस क पुरा अरि पन देल
हां अरिपन त दैते छै आ जै द क चलै छै सबटा ओहो अरिपन द देने रहै छै।
हां हां, ओहि पर धा अथी छै चंगेरा सब द द क हं चलै छै, हां तखन की कहलियै जे मिथिला पेन्टिंग जे सीख लेब ने त अपना सबके बढ़िया रहत। त कहलैथ जे हां पहिले माॅंछ, माॅंछ आ केरा के थम, बांसबिटी
बाॅंसबीट्टी सब त जरूरी रहय छै।
हां, बसबिट्टी, कोपर वला बांस हेबाके चाही, जेना शुभ काज मे नै कोपर के युज होइ छै, जे इ सब अहां सीखा इ सब अहां सब बनाउ, आ इ सब बनायब त धीरे धीरे सीखब आ पहिले कागज आर ओ जे बांस जे होइ छै ने बांस के हरियरका ओह, हां आ बांस के हरियर कका कहलकै कुच्ची लऽ क ओहिमे रंग भरै लय
हां नहि त केना, नहि त केना नीक लगतै
मतलब रंगो जे भरै छै छै न, से बांस के कुच्ची ल क, आब इ सब वला रंग तंग नहि ब्रस त्रस बला नै हम हां हां-हां, कहलैथ जे हम हम सब बुझियो बौआ जे रंगो बनवै छिये हाथे से लाल, पियर, कारी काजर के सेक क नहि होइ छौ कजरौटी, ओकरे सेक क, हां हां
दीप मे दै रात के जे दीप द दै छै आर केहेन त कहे छै, आ कजरौटी रोटी द क पूरा क क
पौ क, आ कहलैथ भोर मे जे, हां हां आ कहलथि भोरमे ओहिपर अहांके करु तेल द क आ ओकरा पूरा बना लेब आ वैह काला रंग सबस नीक हैत।
ओ त पकिया भेल, ओ तऽ एते उजरबो नहि करैत रहै छै, एक बेर जे परि जाइ छै त
हां त कहलके कुची से, बांसवला कुची से ल क ओकरा जे अहा ढोरबै ने त बनेबै ने त माछ सबके नहि होइ छै अथी सब कोपर सब, से सब बनबय मे बढ़ियां, त हम कहलियै जे मतलब एकर सीखय के लेल केना कि, त कहलकै घरे पर पर एखन कागज के ल क, सबसे मेन छै ओहि मे बॉर्डर बनेनाइ, चारू काते नै होय छै
हं, चारु कात त बार्डर असान छै, पहिने कनी एक दिन हम देखने छलियै बड नीक लागै छै।
हां हां, बड हां हां हां बॉर्डर बना लेब अहां के आ ओकरा कगजिया से, आ तखैन ओकरा रंगि क आ तकर बाद ओहिमे पेंटिंग सब जेना कि महिला
सुरु सुरु में कागजिये से हेतै ने, त बिना कगजिया से थोड़े होइ छै।
नै आर कह, आ कहबो केलखिन जे बनबै ले जे छै ने जेना मतलब महिला सब चारि आदमी पांच आदमी बैस के
दस एगारह आदमी सं जे
हां हां हां अपन बैसु, समुह बना क दस आदमी सब महिला अपन बैस क
गै, इ जे समुह भेल छलै, समुह में सबके देखलही जे सबके, दस हजार रुपआ पाइ देने छलै।
हां गै, ओ सुनलियै एहि दुआरे देलकै देलकैये ने दस हजार के रूपैया, जे तोरा मिथिला क्षेत्र जे छै ने मतलब ओईमे बढ़ियाँ सँ करयके लेल, दस हजारके अहाँ अपन व्यवसाय करू, सिलाई, कढ़ाइ ईसभ चीज खोलु, एहि सबके लेल दस दस हजार के देने छलै।
दै देब, सब मौगी सब जुटि गेल छलै एते महिला सब।
हँ देख, आ कतेक आदमीके देखलिए जे सिलाइ मशीन खरीदलकौए।
आ सिलाई मशीन त हमहुँ सिखने छियै, हमरा सिलाई मशीन मे सब किछु आबै छौ ब्लाउज ब्लाउज, सूट सलवार, तकर बाद साया सब सबटा आबइ छै अपने सी क पहिरै छी, सुूटे पहिरै छी की करब।
सियै के कला, हमहुँ सब कनी मनी तकिया खोल, सियके ई सब सिलऊँ आब कपड़ा तपड़ा या कोनो सिलाइए पर रहल चलब आ कत्ते के देखे छी की तकिया खोल पर सुईया ल क बड़ नीक कढ़ाई सब करने रहतौ फूल- फाल। हँ, ओई दिन गेल रहियई
पूजा नहि रहर ई बगलमे काकी अंगनामे त गेल रहियई हमसब देखलियै हम मधु सब एत्तेक सुन्दर कढ़ाई कैल सुइया ल क धागा जेना लोक नै शुरू पहिले पहिले मिथिलामे अपना सबके देखै छी।
नै करैत अछि तें, हम आर त नै करै छै आ ठंढीमे केते स्वीटर सब बुनैत रहैत छै एक
ठण्ढीमे हमहूं सभ बुनै छियै, हमहूँ सभ बुनै छियै। हँ हँ। काँटा ल लेलक ऊन ल क बैसल रहू आ ईसब की होइ छै ने ई सब स्वीटर जे तू हाथ
से त कतबो दिन पहिरबै त खराब नहि हेतै आन सब स्वीटर खराब
आ ओईमे तोरा गर्मियो पर्याप्त होई छै।
एईमे त तोरा केहन दन रहे छै गर्मी बड रहे छै अपन हाथक बुनल रहे छै ऊन जादा खर्चा होईछै ने तैं दुआरे आर ओ सब त मे त ओते नई होई छै।
हँ आ ई भेल जे अहाँ हाथो चलल पैसोके बचत भेल आ आदमी अपन किछमे लगलो रहल की बहुत नीक देखलियै तऽनसभ हँ हँ आ देखलियै जे ई हुं मतलब तुलसी दसो बारऽ रंग के तोरा अथी के कढ़ाई केने दसो बारह रंग के स्वेटर बड्ड सुंन्दर जेना मिथिला सबमे नै होइ छै
तईमे गला स बुनु ई सब बुनू गलाएस उठाऊ ई करू
वी गला फेर तोरा बड्ड सुन्दर फेर बट्टम लागल फेर केएटा मे देखलियो पूरा हँ हँ आ एई बेर एखन नई भेल छलऊए कनी दिन पहिल तोरा बरसाइत तऽ बरसाइत मे देखलियई एत्ते एत्तेक सुन्दर कनिआँ बर हाथेसँ बनेने
अपने स लोक बनबै छै कि।
अपनेसँ देखलियै बड्ड सुन्दर कनिआ बड़ सभ बनेने जहिना कनिया तहिना बर कपड़ा पहिरेने चुन्दरी तुन्दरी ईसभ सब चीज बड्ड सुन्दर। हँ, सभटा हमसभ बुझहि अथी जे ओ मोतीसभ नई होई छौ छोटकी छोटकी मोती
हं सबटा पैसाक खेल
का बनााकऽ सभटा पहिरा तहिरा कऽ बड्ड सुन्दर लागै आ देखईयो मे तोरा ओसभ चीज कनि नै नीक लागै
हँ अपने से बनायल तोरा चीज बड नीक लगतौ आ यैह जे तू खरीद कऽ अनभी से देखई मे तोरा ओते ते नीक नई लगतौ अप
नई लगै छै आ करिका धागाके की केलहुँ ने करिका धागाके जोड़ने रहल बड़का बड़का आ केशमे जुट्टी गूहिके हं मोटका मोटका जे धागा नहि होइ छै पोला
हँ सेवला देखयमे नीक लागैत रहै छै।
ई छैय जे बरसाइतमे लोक कनि बर अबैत छैय कनिआ अबैत छैय। छै सभटा दस आदमी आयल तऽ कनि देखबो केलक ने आ अपना सभमे
सात गो बियन सब दै छै सात गो डाली दै छै सात गो आम दै छै।
आ से देखने छलीयै गै गै आब जे देखबिही तूँ आब जे देखबी बरसाइत सब मे बियन सब त ई डोमिन सब के देखबी बड्ड सुंदर सुंदर बियैन द देतौ दू रंग तीन रंग, चाइर रंगके हँ जेना बड़ निक लगै छै ओहि सएह देखलियै मिथिला हाट जे गेल रहियौ तऽ एक्को टा एहेन चीज नहि रहै जे मिथिलाके छुटल रहै। ब भीड़ रहउ तुलसी किछु कहै के नै आ तू सब मिथिलाके हँ हँ सब मिथिलाके खाना देखलियै मड़ुआ रोटी रहौ मांगुर माॅंछ रहौ तकर बाद उम्म हम ब साग रहै खेसारी साग रहै भात रहौ पालक रह एत्तेक सुन्दर दाइल रहौ आ सभसँ बेसी अथीके दाइल नहि अबै छौ कुर्थीके दाइल ओ ओकर तऽ स्वादे नीक छै एत्तेक सुन्दर रहइ आम दऽ कऽ बनाएल टुकलावला आम नहि होइ छौ खटगरवला हँ छोटकी छोटकी टुकुलावला आम दऽ कऽ बनेने बड्ड सुन्दर आम हँ हँ आमक चटनी बनेने तहन स आइ येह ठढ़िया साग ई
बथ बथुआ साग गै अपने सब बर्षा पहिने बच्चामे केत्ते जाइ छलियै बथुआ साग सब तोड़ तोडैले
हँ आ जेबे करियै, अपना सबके की रहै छलै नै बुझलही स्कुलसे पैइढ- लिख के एलहुँ। आब गेलहुँ अपनासभ कनि सागे तोड़लहुँ सभ सखी बहिनपा रहलहुँ पहिलुका लोक। के बात व्यवहारके एकटा अलगे छै ने, अपन सबके मिथिला में ई छै जे चाइर आदमी रहलहुँं तऽ अपन सब आदमी बैसलहुँ सब तरहके बातचीत की।
सेहो लागै छलियै ने, आ ओइ समयमें आदमीसभ अपना सभके जे देखै छलियै सुनै छलियै तऽ धीरे धीरे। धीरे ओसभ चीज सिखै छलियै, आब तू देखबी कोनो बच्चाकेँ अङ्गनासँ बाहर निकलैत। सभटाके मोबाइल में देखबिही, हँ आ एक्कोटा नहि सि। तो नहि देखबही ककरो स्वीटर बुननाइ, नहि ई एनाइ नहि मैथिली बजनाइ अपनासभके आइ तक। बुझही एत्ते टा भऽ गेलियै, अपनासब एक दोसरसँ मैथिलीमे कत्तेक सुन्दरसँ बात।
आब तऽ सभ हिन्दीएमें बात करै छै, पहिने मै आब तऽ मैथिली में कोइ बाते नै करतौ। आब सब अपनेसब पहिने बच्चामें। केते बथुआ साग, भरि दिना खेलाइत धुपाइत रहलौं।
आ अ बिरिया बनेलहुँं, नहि होइ छले। नै बैस के सब आदमी जुड़ियेलौं, बिड़िया बनेलौं सुखेलौं। रा आ बुझही ई जे सौन अखाढ़के महिना अबै छलै, एहि सभमें लोक कत्तेक बिर। रिया आलू सबके सब्जी बनेलक, सेरसों पीस कऽ देलक आम देलक एकदम। खटगरसँ। हमसभ तऽ बौआ अहि हमसभ तऽ अहियो बेर जे गेल छलियौए। मतलब कनि दिन तऽ गेल रहियौ, दू-तीन दिन तऽ बड्ड साग तोइड़ कऽ अनने रहियो जुरेलि।
आ किया अपनेसब नून सब लऽ कऽ जाइत रहियै, खेसारी साग खाय लए बाध में।
हँ, हँ खेसारी सागके झक्खा, खेसारी सागके झक्खा याद छ। हाँ नून मिरचाई आ कनि करू तेल। आ ओ पूरा काटि कऽ आ सब आदमी बैसि कऽ खेलहुँ, बड्ड मोन लागलै। ह्म ह्म हँ, आ कत्तेक सुन्दर लगै छलै आ। प्लेट में की, अपना सबके तऽ ई होइ छै बैसलहुँ एकटा पात तोड़लहुँ ओहिपर बनेलहुँ आ। सभ आदमी खेलहुँ, आ केओ पानि लऽ गेलहुँ तऽ सभ आदमी पीलहुँ।
हँ आ सभ लोकसभ बाजैत रहल अपन से नहि केलौं, अपन आरामसँ।
हँ से बात छलै ने, आ दोसर बात छै ई। इ धिया-पुता के लोग के पूरा विकास होय छै, आ आब फोन में देखबे घूसल ले ने बज। जाइया नहि निकलैय, नहि देखबही दू आदमी एतौ तऽ केओ गोर लगतौ।
अपने सब अच्छे निक छलै, भरि दिन घुमैत-फिरैत रहलौं म।
खेलहुँ-पिलहुँ, गेलहुँ, पढ़लहुँ आ मधु आ अपनासभ जाइए तऽ कतेक। खेलैए कुतर-कुतर इसभ, बुढ़िया कबड्डी। तकर बाद भागम-भागा, चोर, चोर-पुलिस सब। बड्ड नीक आ दोसर बात ई लगै ने जे दस आदमीके बीच में बैसनाइ हँस। नाइ, बजनाइ एकटा लोकके व्यवहारो होइ छै, हँ याद छ। अपना सब जे शुरू-शुरूमें जाइयए तऽ कते गीत सीखियै, अपना सब भगवती। भ गीत, ब्राह्मण गीत, चाचीेये सबसँ सुनि- सुनिकऽ लिखने रहिहे ने। बटगबनी ई सब, सब कते गीत। सब सीखिये, धीरे- धीरे छलेये कि जत्ते संगी सब। छलिये अपना सब, सब आदमी एकठाम बैस क सुननाइ-तुनाइ। नाइ, आ धीरे-धीरे लोकके इहो लगैत छै जे ओ।
घुमू- फिरू रहू। आबके जमानामें जेना मोबाइल, अपनासभ जमानामें मोबाइल नहि ने छलै, जे लोक कतय जइतै।
मोबाइल साफे नहि छै, आ नीक छलै नहि छलैए, जे लोकके देखी, अपन सबके मिथिला